हेलो जी नमस्कार
सब ठीक छी
सभ ठीक छी
तो हजम भारतमे चुनाव के
विषय पर बात करय चाहै छी ठीक छै
बिलकुल ठीक ठीक
कलियै हम समाचारमे चुनावक चर्चा सुनल रहल छलहुँ मुदा हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भारतमे चुनाव के लोकतंत्रक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया किए लऽ कहल जाय अछि आ एकर वास्तविक महत्व की अछि
बिलकुल चुनाव लोकतंत्र आधारशिला अछि चुनाव माध्यम से जनता अपन प्रतिनिधि स्वयं चुनैत अछि जे सांसद विधानसभा आ ए स्थानीय निकाय मे जाइ लोक सब आवाज बनैत छथि एहि कारण लोकतन्त्रमे अंतिम शक्ति जनताके हाथमे मानल जाइत अछि
सच कहु तऽ यदि चुनाव निष्पक्ष नहि होय तऽ लोकतंत्र कमजोर भए जायत जनताक अपन पसंन्दीदा सरकार चुनबाक अवसर अवसर भेटनाइ बहुत आवश्यक छै
बिलकुल निष्पक्ष चुनाव नगरे के विश्वास के मजबूत करैत अछि एहि कारण भारतमे चुनाव पर परिक्रिया के बहुत पारदर्शी सुरक्षित आ स्वतंत्रता बनायब लेल विशेष अवश्य अवस्था गेल जी
हमरा लगैत छै भारत जेका विशाल देशमे चुनाव करबाए दुनिया के सबस कठिन प्रशासनिक कार्य सबमे से एक होए
बिलकुल करोड़ो मतदाता लाखो मतदान केंन्द्र हजारो उम्मीदवार आ देशक दूर दराज क्षेत्र धरि चुनाव सामग्री पहुँचाायन वास्तवमे बहुत पेग चुनौती। अछि
कलियम परलु जे भारतमे चुनाव स्वतन्त्रता संस्था द्वारा करावल जायत अछि इ संस्था आखिर
भारतमे चुनाव कार्रवाई के जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अछि ई संवैधानिक संस्था निश्चित करैत अछि जे चुनाव निष्प्ष स्वतन्त्र आ कानून अनुसार सम्पन्न हो
सच कहू त एहन स्वतन्त्र संस्था होइ लोककतन्त्र बहुत आवश्यक अछि यदि चुनाव पर राजनीतिक प्रभाव पड़त तऽ जनता विश्वास कम भय सक त अछि
बिल्कुल निर्वाचन आयोग मतदान तिथि घोषित करैत अछि आचार हंसित लागू करैत अछि मतदान व्यवस्था करैत अछि आ परिणाम घोषित करबाक सम्पूर्ण प्रिक्रिया पर निगरानी रखैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मतदान प्रत्येक नागरिकक महत्वपूर्ण अधिकार अछि
हँ भारतमे अठारह वर्ष या तकरा से अधिक उम्रक प्रत्येक युग नागरिकके मतदान करबाक अधिक प्राप्त अछि ई लोकतंत्रिक समानताक सभसँ पैघ उदाहरण अछि
कल्हिी हम देखलियौ जे मतदानक लेल इलेक्ट्रॉनिक मशीनक उपयोग होइत छै
मे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ई वी एम द्वारा मतदान एकत्र जाइत अछि एहिसँ मतदान प्रक्रिया तेज सुरक्षित आ अधिक व्यवस्थित बनल अछि
सच कहू त तकनीक प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया के बहुत आधुनिक बनाल अछि अब बी पी प से उयो हो जाहि दाता अपन मतक पुष्टि स्वयं देख सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मतदान केवल अधिकार नहि बल्कि जिम्मेदारी सेहो अछि
बिलकुल यदि यज्ञ नागरिक मतदान नहि करने तऽ लोकतन्त्र कमजोर भए सकै त देशक भविष्य तय करबामे प्रत्येक मदक बहुत महत्व होता छै
खाली हम सोचि रहल चलू जे भोटसँ की वास्तविकमे अतर पढ़ि सकैत अछि
हँ इतिहास मे अनेको चुनाव एहन भेल अछि जते बहुत कम मन प तक अन्तर से उम्मीदवार जीतल छथि एहि कारण प्रत्येक मत अमूल्य मानल जाइत छै
सच कहू तऽ आब हमरा मतदानक वास्तविक महत्व बुझाइत अछि ह
बिलकुल लोकतंत्र सफलता केवल सरकार पर नहि बल्कि जागरूक मतदाता पर सेहो निर्भर करैत अछि
हमरा विश्वास छी जे प्रत्येक नागरिकके के बिना डर बिना लालच आ बिना भेदभाव मतदान करबाक चाही
हँ निष्पक्ष मतदान लोकतंत्र सबसँ पेघ शक्ति अछि आ राष्ट्र उज्ज्वल भविष्य आधार से हो
सही कहली भारतक चुनाव प्रक्रिया दुनिया के सभसँ पेघ लोकतांत्रिक असभ मानल जाइत अछि स्वतंत्रा निर्वाचन आयोग आधुनिक तकनीक कड़ोड़ो मतदाता निष्पक्ष मतदानक व्यवस्था भारतीय लोक तंत्र के मजबूत बनबैत अछि आ म जनता के अपन सरकार चुनबाक सर्वोच्च अधिकार प्रदान करैत अछि
ह कली हम चुनावक मूल प्रक्रिया बुझलियौ मुदा अब हमरा जानबाक इच्छा छै जे चुनावक घोषणा से परिणाम आबइ धरी पूरा प्रक्रिया आकीर कोना पूरा होइत अछि
बिल्कुल चुनाव एक दिन मे पूरा होय वाली प्रक्रिया नहि अच्छी चुनाव तैयार कई महिने पहिने शुरू जाइत अछि निर्वाचन आयोग पूरा देशक परिस्थिति सुरक्षा व्यवस्था आ प्रशासनिक तैयारी के ध्यान मे रख की चुनाव कार्यक्रम तैयार करैत अछि
सच कहु तो एतेक पेघ देशमे चुनावक तारिख तय करनाय सेहो कठिन कार्य होय
ह्म बिल्कुल एहि कारण निर्वाचन आयोग मौसम परीक्षा पर्व त्यौहार सुरक्षा बल उपलब्ध आ अन्य प्रशासनिक पक्ष सब पर विचार करैत अछि तखन चुनाव ते घोषैत कल जाइत अछि
हमरा लगैत छै चुनाव घोषणा होते ही राजनीतिक दल सबक गतिविधि बहुत भए जाइत चुनाव घोषणा के बाद राजनीतिक दल क अपन उम्मीदवार घोषित करै छथि प्रत्येक उम्मीदवार के निर्धारित समय सीमा मे नामांकन
ह कली हम पढ़लौं जे नामांकन जमा करला बाद ओकर जाँच सेहो होइत अछि ई प्रक्रिया के एक आवश्यक अछि
बिल्कुल नामाकंन पत्रक जाँच एहि लेल होइत अछि ताकि केवल ओहि उम्मीदवार चुनाव लड़ सकी जे संविधान आ चुनाव कानूनक सभी शर्त पूरा करैत छथि
सच कहू तो एहिसँ चुनाव पारदर्शिता बनल रहैत होत
हँ जाँच पूरा होइल बाद पेघ उम्मीदवारक अंतिम सूची प्रकाशित कयल जाइत अछि तखन आधिकारिक रूपसँ चुनाव प्रचार शुरू होइत अछि
हमरा लागैत छी जे चुनाव प्रसार लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छी
बिल्कुल प्रचारक द्वारा दौरान उम्मीदवार अपन योजना नीति आब विचार जनता समक्ष प्रस्तुत करै छथिन ताकि मतदाता सोची विचार निर्णय ले छथि
कालहि हम समाचार मे चुनाव रैली जनसभा आ रोड शो देखलू कि ई सब प्रचारक हिस्सा अछि
हँ मुदा एहि सब पर निर्वाचन आयोग आचार संहिता आ नियम लागू रहैत अछि कोनो उम्मीदवार कानूनक उल्लंघन नहि कर सकैत अछि
त सच कहतो आचार संंहिता चुनाव निष्पक्षता बनाब मे महत्वपूर्ण से होय ठ
बिलकुल चुनाव घोषणा होयते ह सरकार आ राजनीतिक दल सबके कतेको विशेष नियमक पालन करबाक पड़े प ताकि कोनो दल के अनुचित लाभ नहि भेटत
हमरा लगत अछि जे मतदान दिवस प्रशासन लेल सबसे चुनौतीपूर्ण द होत
हँ एहि दिन लाखो मतदान केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था मतदान अधिकारी ईवी एम मशीन आ मतदाता सबक सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासनिक दृष्टि से बहुत पैघ कार्य हो छै
कहली हम देखलहु जे मतदान समाप्त होयलाक बाद मशीनसभके बहुत सुरक्षासँ राखल जाइत अछि
बिलकुल ईवी एम सबके सीलबन्द क सुरक्षित स्थान पर रखल जाइत छी जते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहैती ताकि परिणाम घोषित हो धरी कोनो प्रकारक छिड़खड़ सम्भव नहि हो
को तो परिणामक दिन पूरा देशक नजरी चुनाव आयोग प्रपयोगपर रहैत अछि
हँ मतगणना बहुत पदर्शी प्रक्रिया द्वारा कल जाय त छीी प्रत्येक उम्मीदवार प्रतिनिधियो सेहो मत मतगणना स्थल पर उपस्थित रहै त छी
हमरा विश्वास अ छी जे निष्पत मतगणना लोकतन्त्र विश्वसनीयता बढ़बैत अछि
भार तक चुनाव प्रक्रिया केवल मतदान तक सीमित नहि होत बल्ि चुनाव घोषणा न नामकन जात प्रचार आचार संहिता मतदान सुरक्षा व्यवस्था मतगणना आ परिणाम घोषणा ई सब चरण अत्यन्त पदर्शी संघटित आ संवैधानिक प्रक्रिया अुसार सं्पन्न होइत छी जाहि कारण भारतीय लोकतन्त्र विश्वक सबस मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था सबमे से एक मानल जायत छै
सह की भारतके चुनाव प्रक्रिया केवल मतदानतर सीमित नहि अ अछि बलकि चुनाव घोषणा नामांकन जाँच करना पहचार सहित ह काली अम चुनाव पूरी परिक्रिया बुझलु मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे चुनाव दौरान मतदाता सभक भूमिका आखि की अयत छै किी केवल मतदान देनाइ पर्याप्त अछि य एक जिम्मेदार नागरिकके ओरा किछु करर्तव्य सेहो होइत छै
बिलकुल बिलकुल मतदन करना लोकतंत्रक सबस महत्वपूर्ण अधिकार अछि छै मुदा एक जिम्मेदार मतदात बनना केवल भोट द देवा से पूरा नहि होए सही उम्मीदवार चुनबाक लेल जागरूक रहना जानकारी प्राप्त करनाइ आ सोची विचारी निर्णय लेनाय सही होत भी आवश्यक अछि
सच करू तऽ बहुत लोको केवल प्रचार देखी निर्णय ले छथि मुदा शायद उम्मीदवारक चरित्र कार्य आ नीतिसँ सहयोग देखबाक नहि छै ह
बिल्कुल एक जागरूक मतदाता उम्मीदवारक शिक्षा ईमानदारी विकासक दिश दृष्टिकोण सार्वजनिक जीवन आ पिछला कार्य मूल्यंकन करैत छथिक भावनात्मक या अफवाहक आधार पर मतदान लोकतंत्र लेल नहि मानल जाय
अछि जे सोशल मीडिया चुनाव मे बहुत प्रभाव डालैत अछि आब अधिकांश लोक सम समाचार आ जानकारी मोबाइल द्वारा प्राप्त करैत छथि
हँ मुदा सोशियल मीडिया पर सही जानकारी स स गलत जानकारी सेव फैल सक एहिह कारण प्रत्येक नागरिक के कोनो समाचार पर विश्वास करबा से पहिनेे ओकर सत्यता अवश्यक जाँच करै चाही
काल्हि हम पढ़लौं जे चुनावक समय फर्जी समाचार बहुत तेजी से फैलत अछि ई ल लोकतन्त्र लेल खतरनाक होयत
बिल्कुल यदि मतदाता गलत जानकारी के आधार पर निर्णय ले तऽ चुनावक निष्पक्षता प्रभावित भए सकैत अछि एहि कारण जागरूकता बहुत आवश्यक अछि
सच कहू तो मतदानक दिन बहुत लोग छुट्टी मानी घर पर रहे जाइत छथि ई आदत शायद ठीक नहि अछि
हँ लोकतंत्र मे प्रत्येक मत बहुत महत्वपूर्ण होइत छै यदि शिकित आ जागरूक नागरिक मतदान नहि करत तऽ लोकतंत्र गुणवत्ता कमजोर भए सकै तै अछि
हमरा लगैत अछि जे युवा सभके विशेष रूप से मतदान मे भाग लेबाक चाही
बिल्कुल युवा देशक भविष्य छथि उकर निर्णय देशक आने वाले विकास शिक्षा